हेलो हँ सखी की
ई
की समाचार सुुप्रभात
सुप्रभात बड्ड दिन भेल अहाँके कॉल नहि कयने रहौँ कतय रहियै से
हमर कनी हेल्थ इश्यूज भए गेले रह तै लए क हम कॉल नहि क सक लिए टास्को अपन कम्प्लीट नहि कए रहल छियै
किया की भेल से
कनी अंन्दरोनी अन्दरोनी प्रॉब्लम भए गेले हे ताहि लएक आबसँ आगासँ हम अहाँके कन्टिन्यू कॉल करब ओर सब बताबु बढ़िया
हँ सभटा बढ़िया छै कहलहुँ कि की भेल छल य
हमर अन्दुरनी हँ हँ डॉक्टर गेल छलियै आर शनिवार क भी जा बाला छियै
अच्छा
कहलकै हंँ जे बेड रेस्ट थोड़ा सा
अच्छा कनिक मतलब ओ कनिक बेसिएके लगै छै तऽ अहाँके मन खराब हएय न
हँ हँ आब जाँच के बादे पता चलते
आ नहि त देखियौ डॉक्टर जे कहै छै कि बेड रेस्ट करै लेल तऽ हो सकैत छै कि कनोक बेसीके रहतै तखे ने कहै छै डॉक्टर बेड रेस्ट लेल
हू हू ह
छै आर कोनो नहि नहि ब दिन से हमहु सोच सोच रहि कि की बात छै सखि हमरा कॉल नहि करै छथिन कतहु गेल रहै छथिन कि की हमरा मन पड़ै छलै कि हम एक बेर अहाँके लगमे जाउ मुदा की होइ छै कि हमरा लग मे समये नहि भेटे छै जे अहा के लग में दिक त से हमरो छै अहूंँ के एकटा छोट छन बेटी छै हमरो छै आ ओकरे पाछू मे हमर सभटा समय निकल जाइ छै से से हम अहाँके हँ से से हम अहाँके समाचार नहि लेबे सकलो बुझलैए
आर अपन समाचार कहु अहांँ के बाल बच्चा सब बढ़िया
हँ सब बाल बच्चा बढ़ियां अभी दूटा गेल छै स्कुल मे आ एकटा से छै से सुतल
ह
आ ओते बस ओकर सुतलामे जे अहाँके काज करबाक छै से कर लियअ नहि तखन जे ई उठैत छै बौआ हमर तऽ जानबे करै छी एकोटा काज नहि करे दै छै ह से हम सोचलो अच्छा तऽ बड शान्त छै आ किछ काज मे लगल छै की ह हँ से तो कहलहु कि एहन तऽ ओ बच्चा बौआ छै कि खूब ई खेलय कूदेवाला खूब चिकरेवाला अहाँके छोड़बे नहि करै छै अहाँके शरीरेसँ चिप ल रहैय
बा बहुत की पूरा दिन चिपकल रहे छै एतबा तक कतौ जाय आबे छे तैयो चिपकल रह छै डॉक्टर के पास जाइ छै केबिन के अन्दरो चिपकल रहे छै जाँच करबैत कला भी चिपकले रहे छै
से तऽ कहलहु कि बौआ अहाँके
डॉक्टर कहै छ अहाँ के बौआ बहुत परेशान करे य आहाँके कहलिय हाँ की करबे डॉक्टर साहेब
हँ छोटो छै ने अभी साल भर के त छै य कतय जेते मााय लग मे नहि चिपकल रहत तऽ कतय जेतै
हँ बचपन से माइय लग चिपकल छै न
हँ ह अभी बचपने छै ये तऽ बचपन से की कहे छी सखी अभी तऽ बच पर नहि छै ये अभी पाँच साल तक लेल तऽ बच्चा सब रहे छै कि माइे से चिपकल रहल फिर देखियौ कनिक मनिक स्कुल जे मे नाम लिखा दै छियै से तऽ बच्चा बुझैत छै कि आब हमरा कनिक दोस्त माँ से छोड़ के दोसर लोग के संग भी खेले कूदे के रहै त
आर मौसम तऽ बहुत खराब चलि रहल य अभी बारिश सबके बारिशो भेला सभ कोनो फायदा नहि एतबा उमस परल गर्मी
इन्ने उममस छै लेकिन जानै छियै सखि पंखा के हवा च चलैत छै तऽ ओ शरीर मे लागै छै अ नहि तो जानै छियै एहन जे गर्मी छलै कि पंखा के हवा खाली डोले छलेया लागेबे नहि करे छले कि आहाँ किछु चलबो करै छै हवा से आ जे बसात भेल छै से लागै छै कि कनेिक छै ई शरीर मे ठण्ढक लागे छै बुझियौ
तैयो हमर बच्चा तऽ एकदम मतलब लाइन कटेके बाद जे छै ओ उठि जाइ छै तुरन्ते कतनो ठण्डा मौसम रहे छै तऽ बिना पंखाक के सुते ने छै
हँ त ई त नीके ई त ई त ठीके कहै छी कि बिना मतलब की त पंखा के तो गर्मी छैहे बिना पंखा के तऽ अहाँके राहते नहि भेटत
आओर सब बताउ सखी खाना पीना भऽ गेल
नहि सखी अभी किछु नहि केने छी अ अभी बच्चा सभके खाली नास्ता पानी बना कऽ दऽ देलहुँ बच्चा सब नास्ता पानी कऽ कऽ आ टिफिन ले क गेल छै स्कुल आ एक टा ऽ कहबे कलहुं कि अभी सुतले छै अभी ओ जे उठत तखन हमर काज जे स्टार्ट होइत छै तऽ जाय छियै मालिक नहि न छथिन एतय मालिक रहै छथिन हँ मालिक रहैत छथिन तखन न काज बढ़ल रहैत छै आइ राति के आ नै तऽ काल्ह आऐब जेथिन गेल छथिन ओहो अमरनाथ के यात्रा पर
अच्छा
हँ तऽ गेल रहथिन एके तारीख कऽ आ आइ अब देखियौ कि लौटे के जे बेर भेल छै
हमरो बड दिन से मन करैत रहे भेंट करे के अहाँ से देखियो तऽ आय आबै छी भेट करै लए
हँ हँ एकदम आउ ने कोनो ई छै कि
तकर बाद आबै छी
हँ हँ एकदम आउ हमहुँ इंन्तजार मे छी तब ठीक छै हँ
ठीक
आओर मम्मी उम्मी के सबसँ हाल समचार सब हँ आ कहलहु ने कि रोटी आर सभ
सखि मम्मियो के हाल बेहाले छै मम्मियो के जे छै से कैल्सियम के कमी भए गेलै ह डॉक्टर कहने छै जे दवाइ उपास तिहार बहुत करै छै अपना सबके तऽ बुझिते छियै पाबनि तिहार भेल तऽ उपास करलक पूजा पाठ मे समय बीत गेल खाना पीना पर ध्यान ओतेक दै नहि छै आ आय काल्हि पहिलुका छै नहि पहिलुका तक बिना खाद पानि के खाना पीना रहै तऽ ताकत रहैत रहे शरीर मे आय काल्हि भोजन जे छै भोजन कहैे टाल खाली पेट भरेवला छै ताकत तऽ छै ने आ से कहै छलियै जे हम मम्मीे कहि जे करहि बरत त्योहार पुजा पाठ केएले सबेर सकाल तऽ मम्मी तऽ मानै वाली नहि छै उएह चलते दिक्कत भए गेले हँ आ समय एज होयके बर
ओ तऽ तंग करबे करै छै
ह
हँ बात ते छै कि जवानी में आदमी जे बर्दाश्त करे छै से बुढ़ारी में जाक नीक कले छै
तब तब मम्मियो के ले क दौड़ बरहा कै रहल छी अभी हॉस्पिटल
अ तऽ की कहै छै डॉक्टर
डॉक्टर के फेरा तऽ बहुत खराब होय छै ने ई जाँच कराबू ओ जाँच कराबू फेर रिपोर्ट एतै तहन बतेतै की भऽ गेलै
हँ आय काल्हिके डॉक्टरके तऽ सही बात छै सभटा रहैत छै ओकरेपे डिपेंड कि आँ आ एकटा छोट सन बीमारी रहत किछु निकलत कि नहि निकलत लेकिन जाँच मे अहाँ के बड पाय लगैया
हुँ जाच सब मतलपे अपना सब मिल वर्ग पिसा जाय छियै जाच
बड बड सही बात छै ई डॉक्टर के आ केस के कहल जाई छै कि केस फौजदारी जेकरा घर मे रहल छै जे एकरा में डॉक्टर के फेर लागै छै ई दूटा मे आदमी एकदम लुटा जाइया
तब
ह ह
बड़ा दिक्कत छै चलू लेकिन तैयो कोन हँ ह नहि नहि मम्मी मम्मी के एडमिट करा के आयल छलै के डॉक्टर कहना छै जे दू दिना रहय देलक बहुत परेशानी
ह ह सही कहल जाई छै अपनो देखियौ अपनोके शरीरके अहाँके छै हँ
छै स्वास्थ्य बहुत तऽ ई छै डैमेज ऊपरसँ मम्मियो के देखैत छियै की करियै
हँ कहल जाई छै कि मन आर तन दुनू व्याकुल छै
हँ
हँ हुँ
मनो स्थिर नहि यऽ तबियतो नहि ठीक यऽ
हँ आ नहि जानै छियै माय बाप के जे किछ होइ छै तऽ मन जानै छियै एहने नहि लागै छै लागे छै कि की करलू य क की कर करिये कि माय बाप के कनिक स्वास्थ्य ठीक रहै कियाकि देखियौ माय बापके बिना ई दुनिआँमे किछ नहि राखल अछि
किछो नहि राखल छै ह सही बात
हँ माय बाप रहै छथिन तऽ कनिक देखियौ मनोके किछ रहै छै बात तऽ आदमी कह देलक सुन लेलक मायो बाप बुझै छै आ देखियौ माय बाप जेका दोसर आदमी थोड़ी बुझतै अहाँके बात
नहिय की
तब से तऽ छैहे सही कहलहुँ सखी तऽ अभी कतेक दिन कहै छै डॉक्टर की राखब अपन निगरानी मे
दू स धूम अ धूम दू तीन दिन तऽ राखबाक छै हमरो जेबाका छै देख सुनि कें जेबै सोम क वापस एबै उमहरसँ
हँ
तऽ सोमके देखै छीय फेर डॉक्टर की कहै छै ओ बतायब अहाँके फेर अगला कॉलमे
हँ हँ ठीक छै सखी तब ठीक अहाँ देख कऽ कॉल करब हमरा ठीक
हँ अहाँके फुरसत हैत तऽ एक बेेरके कॉल कए देबै हमरा अगर जेह जेहिना एको झपकी अगर फूर्सत भेटलै तऽ हमहुँ अहाँ के हाल समाचार ले ल कॉल करब आ डॉक्टर की सब रिपोर्ट म बत ता रहल यऽ तऽ अहाँकेँ हम फेर
हँ हँ हँ हँ ठीक ठीक छै सखी ठीक छै हमरो मन लागल रहत हँ हम अहाँके कॉल कर देब ठीक छै सखी तऽ जाउ अहाँ अपन हँ कहू ने
अहूँ अपन जे छै समाचार हमरा कहैत रहब हमरो तऽ आखिर ध्यान लागल रह छोट बच्चा यऽ ने अहूँके
आ सेही तऽ सखी एकटा दिक्कत अछि कि देखियौ छोट बच्चा रहैत छै तऽ कहलहु ने क ओकरे पाछू में सब दिन टनकल निकल जाइ छै केना के दिन होइ छै केना के रात होइ जाइ छै से पते नहि चलै छै बच्चा एहन छै कि मुँह वाला रह अच्छा ठीक छै सखी हम अहूँ अपन देखू हमहूँ काज कऽ लै छी तखन अहाँकेँ हम फेर कॉल करै छी दोसर बेर ठीक छै ने हँ
राखै छी